हेलो हँ की खाना बन सुनलियै
एखन अण्डा कड़ी बनबै छी बनल हन ने बनबै छी चावल चावल कि भेलै अण्डा सभटा बुझा गेल हन मसाला बा हू
आओर
किछु नहि रोटी नहि बनबै छी कियक लेट भऽ जायत रोटी बना कऽ रोटी छोड़ि दै छी राति रोटी साथे अंडा खा लेब
हुँ सत्ये
हँ एकटा अणडा बहुुआ खालेलक हँ ओ वाल
हुँ ओ बौआ की करै छै ठीक छै तऽ पहुंचगेला पहुंच तोरेला बनलय या
हँ पोचो भला ह आ अची बुलको कराही अपन छोट अछि ने हँ एहि छोट अछि ने तऽ
ओ हमर ऑफिस मे देखथिन छै ने देख सिर्फ दीक्षित हुँ ओ चिकेन मटन नहि खाइ छै गन्दा दवा द खाइ छै
खाइ छै
हँ ओ खााय छै
ठीक छै तऽ धऽ देब हुनको लय
हँ ओ पहाड़ पे रहै छै ने जाादा टाइम तऽ ओ अंडा खाइ छै गर्मी आबय के लेल
पहाड़ पर कतय रहै छै
उत्तराखण्ड घर छै ने
अच्छा दीक्षित जे घर
हू
ह तऽ नीक छै घूमय जेबै दीक्षिते तऽ चलि अयबै
हँ लेकिन घर परे रहती तहन ने
नहि रहतै तऽ हिनकर मम्मी पप्पास से भेंट कऽ लेबनि
हँ य बस सफीकें
कइह दियो हुनका एखने
हँ तजेबै जहिया जेबै तहिया तऽ कहिए देबै हर हरि हुँ लाग हरिद्वार मे दिक्षित अयोध्या मे बिनय आजहि
दूर विनय तऽ नहि लोगे लग छै
नहि बइमानी केलक अ ई लड़का सु ऐं
बझ जाउ
ओहिठाम तऽ रुकल छलियै सबलोग हेलो हँ बोलो विनय के घर ओय ठिम से कितना दस पन्द्रह मिनट के रस्ता बात होइय अजमान
कहियो फेर जेबै तऽ बिने त कहियौ चलय लै
संगे
बपा
जा सहीमे बियाह छै तऽ बरे ब एक मिनट लाइन मार्च कतऽ जाय ये अक्टूबरे नवम्बर मे अक्टूबर ने ऐं कि भेलै ये
काहिले छै
हूं हूं
काहिले अहाँ चलि जाउ
फोनो एल रहै कि
नहि भोरे एक बेर
इस वीडियो कॉल ने
हँ
लला तऽ नहि एतै
नहि नहि एतै
ओ हमरा पहुच स परसू परसू उतरबै तऽ एकर जेबै मझौली
किये
ओ जे एन के वला स्टाफ सब एल छै ओहिमे हूँ
अच्छा मझौलीमे कथी होइ छै से
नहि किछ घर मे बैसबै अपन
हँ
हूँ नहि अजब सिंह बेचारा पहुँचो गेल
हूँ
ह्म
एतऽ से नजदीक छै की ओ
हँ यहाँ से तो नजदीक है ने एक तेरह चौदह घंटा
बड़ा नीक छै तब तऽ हम सब कहिया जेबै
हँ जुलाईमे चलै छै
हूँ
चलब यौ जुलाई मे विनय बाबू हँ नहि जेतै ई एखन हुनका शादी के अथी छैन ने
हँ
तऽ दिल्लीे तरहसँ ठम सँ मारकेट करता ओहि के लेल चाँदी चौक सुलाङंगा वगैरह एकटा लहंगा लेबऽ के छैन
चाँदनी चौक सँ लेथिन
हँ
ओ ओतौ बहुते भेटतैन लखनऊओमे लखनउ हूँ
आओर बढ़िया बढ़िया मिलत अहाँ के
हूँ सारी के देख लखनउ
ओहि तो ह
ह्म पैसा रखू तू एक बेर हमहुँ चुनैलै नक
चल न रिटर्न तहन एम्हर घुमबै सान लेकिन सामान सब नहि रहबाक के हँ सामान सब नहि रहबयके छै
सामान विनय के एतऽ राखि देबै बुझलियै कहि दियौ विनय के चाभी दऽ देत लखनउमे मैम के एतऽ राखि देबै यामनी मैम के एतऽ
क
कि अतऽ क्लॉको रूम तक छै
तऽ क्लॉक रूम नेस्ट अनवर्ड जर्नी रहैत छै तकरा लेल राखै छै अहाँके लेल नहि
अच्छा बैंगलोरमे बड़ा नीक छैलै ने यौ बैंगलोरमे अथी क्लॉक रूम बारह बजै वला छै सलमान आबि जेतै अपन
कोनची
सलमान एतै आब कनि देेरमे
हँ पौने बारह
होइ बला छै टाइम यौ एगारह चौवालिस होइय ने जल्दी से बना कऽ धऽ दै छियै अहाँ के तऽ बिस्कीटे ले धऽ दिय दूटा बोल अथी बला गोल का एकटा पाउच वाला धऽ दिय लंच पर
भऽ गेलै हँ ठीक छै पर गेट ओ नहि खाइ छै बिस्कीट बिस्कीट नहि खाइ छै
कनियां कहने छेलै वीडियो बनबै ले लेकिन खाना बनबैत वीडियो नहि बनै छै कैले चाही स्टिकर
ह घर पे छै ने राय पल दे
हँ ई आ घर प्रति ठीक कोनामे रखै बला
हँ
न बोलबै बनेबै बिडियो बनेबै खाना के
ह्म ठीक ये चलतै
हूँ
हँ अहाँ के आउ
आइ रातिये नहि कपड़ू कर परत कहलु ने अंडा बना लैत छी राति मे खाली रोटी बना कऽ राखि लेब हँ साझेमे हम रोटी बना के राखि लेब अहाँ सभ खाली सा किन कहाँ एखन हम परले छेलियै नऽ
हँ
कपड़ा सब तऽ एतै सँ ने लऽ जे पड़तै सब
येस हँ बाजियौ ठीके
ठीक छै तब तऽ कतेक भऽ गेलै अखैन पाँच टा फल पुरबै के छै
की कहै छियै हँ हम तऽ फ्रीये रहै छी
अहाँके टास्क केलक कि नहि ठीक छै तऽ हमही फोन करैत छी दू दिनमे पाइयो आबि जायत
हँ ठीक छै ने
हँ ऐं यौ तब अहाँके टास्क ई सभ केना नहि फोन उठबै छै कहै छै हमर सभके टास्क नहि दैते तऽ फोन नहि आएत आबौ
मालूम नहि हमरा नहि बुझल ये
इस ई सब ने अपन अपन फोन के टास्क पुरबै जाय ये
हँ
हँ उ रनियां अनियां रनियां छोटिया के रनियां अपन बरके आ हनियां छोटिया मम्मी के
हूँ हूँह
कहलकै छोटिया अपन बी टेक के बियाह करू ने त कहै छै मम्मी पने पर तास क एखन मारबो कुल आरके पहिले तोरा मारबौ उं फोन पर शिकायत तिकायत सभ बतिया लागै छै
हूँ
ई जेनाही कम्प्लीट हैत फेर देत टास्क
ठीक छै यहाँ की दिक्कत यऽ
मामो मामी जे कहै छै से जेबइ तब हेत त नहि य
ह्म
ओगा पड़ैत
वहाँ जेबै ने तोन इंस्टॉल कऽ देबै
प्पू क कह देबै
हँ तोर भी त
हँ
ह
आँ
कञ्चन भाभी सब अपने बता द
नहि नहि
ह्म
ठीक छै तहन ठीक छै राखू
ठीकीक ह
हो गया दस बिना